हँ।
क हाल चाल।
ठीक अछि अपन कहियौ।
हमो ठीक ह।
ठीक अछि।
हँ।
आओर।
आओ नहि नहि भेलल।
नहेनाइ आब हेतै।।
एखन की करै छलियै।।
एखन दाढ़ी बनबै छलियै।।
आब जेबै नहाय लए।
हँ आब जेबै नहााय लए।
नास्ता की बनलैए।
नश्ता बनलैए आलूके भुजआ आ रोटी। अहाँके की बनलैए आइ।।
हमर आलू भिंडीके सब्जी बनलैए। रोटी बनलैए एक बेेर तऽ ओ गेलैए लऽ केऽ नाास्ता।।
हँ।
आब एतै कोचिंगसँ तखन फेर। खेनाइके तैयारी हो रहल छैय आइ जते नित्या।।
आ नित आ नितियाके ट्रेन छैय।। क्या बजेमे।
रतमे दस बजे।।
राति मे दस बजे है नहि।।
ह अहाँ कखन एयबै।।
हम देखै छियै बारह एक बजे तक आबि जेबै।।
ह।
आर बैक के काज भऽ गेल।
नहि नहि भेलैय आब जेबै बैनके काज करै लए।
ह
बैनके काज करा कऽ तहन ओ नहा लै छियै नहि कऽ नाश्ताके बाद तखन जेबै बैनके काज करय लए ओतयसँ। ओतयस अयबै तखन देखबै खेनाइ खेनाइ बनतै किछो। ह
आओर कि होइ छै कहियो।
चलि रहल छैय काज धंधा एकटा गाड़ी सेहो लोड करेबा कऽ छैय।
ओ।
ह आर अहाँ अहाँकेँ चाय पानि भेलै।
हैं एक बेर भेलै फेर दोसर बेर भऽ रहल छैय।
बाह रे बा बढ़िआ अए तहन।
सभ घरमे कनी किछु किछु सामानो सभ खतम भऽ गेल छैय आलू तालू अबितिये सभ गेलै तखन ने बनतौ। अनबै
देखै छियै बारह एक बजेक एक बजे तक आबि जेबै तऽ साँझमे आनि देब सभटा समान।
सात सै छैय।
और कहियौ कनि किछ किछ धियापुता सब ठीक हैय।
ह सब ठीक ऐछै
आ कतौ धुमै लए नै गेलियै।
कतय जेबै एहिठाम तऽ गेल छलियै थोड़े दिन पहिने सिमरिया नहाय लाए
तऽ आब बढ़िआँ भऽ गेलै आब ओ तऽ सिमरियोमे आब घूमयवला जगह ओ तऽ बड़ नीक भऽ गेलै।
हू से तऽ
अ घाट से अथी सब नीचा स्टेशन स नीचा उतरे छैय तऽ बड़ा सुंदर भऽ गेलेया। पार्क तार्क बन गेलेय।
ह से तऽ बनै गेलैए आ ओतय नीक लगैत छैय एखुनका समयमे सेहो।
हँ
आ ताहिमे एखन पाइन आइब गेलै पाइन तेहन आइब गेल छैय जे खूब पाइन छैय एखन। आब सभ दोकान गर्मी छैहै कि पाइन कहाँ भेलै इम्हर।
गर्मी खूब छै
हऽ गर्मी खूब छैय।
हुँ आम ताम भेलै कि नै एबैर।
अ आम काइलें खुना दू एक किलो खरीदने छलियै आम नै छलै बढ़ियाँ।
गाँव में आम नै छलए फड़ल।
गाँव में तऽ छलैए आम फरल ओ तऽ स ओतयसँ तऽ आनबे केलियै आम आनने छलियै ने एक बोरा।
आ कोन आम सब आनने रहियै।
मालदह आनने छलिया नेचरा आनने छलिया लक्ष्मेश्वरभोग आनने छलिया। सैद गेलै कि आब कतेक दिन चलतै बीस दिन तऽ खेबे केलियै आम गांम पर हक आम तऽ खेलियै नै तऽ।
बा बड आम खा लेलियै तऽ नेबो तेबो नै आनलियै
आनै छलिय नेबो ओहो आब सधल जा रहल छैय।
तऽ की और गाँव केँ हालचाल ठीक छैय।
हँ ठीक छैय सब ठीक ठाक छैय गाम परहक सब आदमी ठीक निके रहै छी कोनो ओकरो हमरा सभ जका ओकरा रूम रेंट देबय पड़ैत छैय आ कि पाइन केँ पाइ देबय पड़ैत छैय। गाम परहक हालचाल सब केँ ठीके रहै छैय कि।
से सब तऽ छैय धिया और आब दुर्गा पूजा आइब रहले पाबैन तिहार सभ आइब रहले आब आब की कहै छियै।
पाबैन तिहार तऽ आइबै रहल छैय हँ अइगला महिना उ सब शुरू हेतै तैयारी हमरा सभ केँ नौकरी करैवला आदमी दू पैसा केँ नौकरी करैवला आदमी कऽ कथी
तैयारी करियौ पाबैन तिहार केँ धिया ता केँ कपड़ा लत्ता ईसभ हेतै न ओर नितिया केँ फीस तीस जमा भऽ गेल
एकता केँ फीस भऽ गेलै क्लियर दऽ देलियै
आ बाबू केँ फीस
बाऊ केँ फीस तऽ हरेक महीना जाइते छै इहो महीना आब पाँच तारीखके कटलैया फेर अगला महीना आय पाँच तारीखके कटतै पाइ।
ठीक ऐ तहन अहाँके तऽ सभटा चेल रहले। आब अहूँ अहूँ। किछ किछ कहियौ।
आ ओर। अ त। अहाँ कहिया जा रहल छियै झंझारपुर।
हम कता जेबै झंझारपुर हमरा। एखन नेय छै। बड बजै। छथिन पाए ताए ने छैय।
पाए। ने एछि।
नई।
त। कहाँ आगे। कहल जे माई के बजालियै तऽ सोले ने बजलिया।
माँ ने एते एठाम ओकरो घोर में भगवती छथिन। पाबन तिहार आब। रहल छैय। तऽ तहन केना आब घोर में भगवती छथिन न। तऽ केना हेतै भगवती के ने ने छोड़ सकै छैय। पूजा पाठ छैय। असगरे छैय ऐ।
आइ स पहिने त एताइ छलखिन ह।
अबै छलैए या लेकिन। लेकिन आब भगवती अपन घोर बनलैएा तऽ आब कनि मोह माया बेसी भऽ गेलैएा त। कनि पाबनि तिहारके छै। ने सेहो बात छै। ने सुैने छैय आनन्द आयल छलैय या दस दिन रहलेया।
तऽ बाउके छुट्टी हेतै तब न झंझारपुर जेबै।
देखै छियै जहिया पाइ। हेतै तहिया चेल जेबै।
ए पाइये से छुट्टी भऽ जेतै।
ह।
ह।
ओर अहाँके दरमाह तरमाह भेटल।
दरमाहा तऽ भेटल आइ। चौदह तारीख छै। तहन जा कऽ आइ काल्हि खुना भेटल।
न न।
डेढ़ महीना खातु तखन एक महीना के पाइ देत।
हँ सएह बात छै।
ह ह। सभ छै।
बड़ी दिक्कत।
हँ भयांकर दिक्कत छै।
ग़रमी बड छै। बड ग़रमि आय काल्हि पानि भेल छलैया।
नहि अहाँसभ दिश पाइन भेलए। अह सभ दिस पानि भेल हत इमहर तऽ फुयो ने छै। एकटा फुइयो न।
काल्हि तऽ खूब परसू रतिओमे पानि भेलै। काल्हिओ खन खूब पानि भेलै भोरमे। आ आइ पानिए नहि भऽ रहल छै। आइ गारमि सँ मेघ लगेने छै। लेकिन नहि छै। भोट।
एमहर तऽ आइ पाँच दिनसँ पानि नहि भऽ रहल छै। एको र्ती पानि नहि होइ बहुत गरमी छै।
नहि हमरा सभ के पानि तऽ खूब भेलै राइतोमे भेल रहै परसू आर। हुनकर भिंडी गाछ। लागल छनि से पूरा भीजल छलनि ह। आगू मे पूरा पानि लागि गेल छलै ने रोडो पर छलै आ पानि लागल।
एमहर नै पाइन ताइन होइ छै साफे नै होइ छै एमहर एकदम रौदी जकाँ समय भऽ गेल छै
हँ साँझमे मन्दिरो गेल छलियै काइल मंगल छलै तऽ मन्दिर चैल गेलै काइल
ठीक
काइल खन मरुआ आटा अथी चाउड़ कऽ आटा मकई कऽ आटा लऽ कऽ ऐल छलैथ ओझा जी
वाह ओझो जी ऐल छलैथ हऽ ने
हँ
की हालत छैन
छै देखै छियै और कहियों
तहन तऽ चाउर केँ रोटी खेनेइ यऽ बना कऽ
हँ काइल बनेने रहै अहाँ नै खेलियै
उह हमर कनिटा कऽ छलै हम बना कऽ खेली हमहूँ
सब्जियओ सब महंग भऽ गेलैए न
तऽ सब्जियो भऽ गेलै चस चालिस रुपएसँ रुपये स कोनो चीज कम छैहे नै एखन हँ आ देखू नै एहि बेेर प्याज केँ कते दाम बढ़ि गेलै
की कहै छै तीस रुपैय पैंतीस रुपैय
सबसे बेसी तऽ
आम आम कहै छलै काइल खन आम सौ रुपैय आम कहलिय नै खायब जा हँ प्याज भऽ गेलै एक सौ अस्सी रुपैय सत्तर रुपैय पसेरी
सबस महंग तऽ प्याजे भागल जाइ छै तै न ई युद्ध कहिया तक समाप्त हेतै ह ईहो सब महंगाइ बढ़ल जा रहल छै
और सब कहियौ तहन एबै कहिया इमहर आइ एबै बारह बजे तक
हँ आइ एबै साँझ में ट्रेन पकड़तै नित्या
राइत में खेनाइ लऽ जेबै से की बनेबे हेलो
रास्तामे खेना बनबै लऽ हँ रस्ता में बना बना देबै रोटी केँ दल पूड़ी बना देबै आर सब्जी कोनो चीज केँ बना देबै
की बना देब
से तऽ कहलु है कहलियै दैल पुरी बना देबै तऽ दैल पूरी बना देबै
राइत में तऽ खाए केँ जेबै आ फेर भोर में की कहै छै
भोर में वैह मूँग फुलै लए दऽ देबै कनि
तिनका हाइल पूड़ी आ सब्जी ठीक छै दऽ की सब लऽ अखन की बनते दिन में खेनाइ की बनत अहाँ भुजा दऽ देलियै कनि गुड़ बला पूरी बना कऽ देलियै बना कऽ दऽ देलियै कनि नमकीन बना कऽ दऽ देलियै। सएह सभ आओर त।
ठीके छै। आर की कहू चलि रहल हइ जेना तेना। अबै छै। हँ ट्रेन पकड़ब लगभग दस साढ़े दस। साढ़े दस बजेमे ट्रेन छै। ट्रेन तोड़िकऽ आबि रहल छि। बारह बजे तक पहुँच जाउ। ठीक अछि आँय।
आँ।
हँ हँ हँ। खेनाइ बना कऽ राखब। हँ खेना बना क।
दिनका खेनाइ बना कऽ राखब ओ। एखन नश्ता कऽ कऽ विदा भेलियै विदा हेबै तऽ खेनाइ।
हँ खेना बारह एक बजे तक पहुँच जेबै तऽ खेनाइ खेबै ने।
तऽ दैस दह भात। आलू भिणडीके फेर सब्जी।
ह ठीक ह जय सेबो अ। भऽ गेलै तहन ओहोमे ओहो भऽ गेलै कि।
हँ एखन चाय बनेलहुँ हँ आँ। चाय बनााकऽ पीरल छी।
ह दू दू बेरके चाय। पिबू हम एको बेर नहि।
धा देलियै है यौ।
हँ अखन मे आब एक बजे तकय। ठीक छै।
आब। बाबूके टेस्ट भेल छलै से एको बेर कहलक की नहि।
आइ थोडे टेस्ट छै।
आइ नहि रवि दिन भेल छलै। ने अहाँ पुछने रहियै।
हऽ रवी दिन भेल छये हम पूछने छलियै।
एँ।
पुछने छलियै कहल हँ। कहलक एहिबेर पप्पा उ। जादा हार्ड बार उतना अच्छा नहि हुआ ह।
ओ कोन दिन किताब सेहो कहै छै। ल लेब।
ह।
एँ।
कोनदिन ओ किताब ओ जे किताब। पाइ एतै तहन ने देखै छियै कीन देबै कतेक दाम छै। ओकरसे। हेलो। हलो हँ ओकर कतेक दाम छै। कतेक दाम छ। ओ किताब के ऐह बाह।
रुपया।
बहुददाम छै। कथी कह एहिसँ पहिने तऽ किन नहे छलैए मायथ। मैथ और फिजिक्स के किन नहे छलैय तबो आब कोन लेतै।